हँ की करै छी?
किछु नहि अहाँके अहाँ कसबकरै छी।
किछु नहि है सुतल छै एखने नहााक द हें आब जलखै भ गेल छै। जलखै मे भेला रोटी, अचार नून, तेल ह आ पड़ल छी, आब पैन ठंडा हवा खाय छी, अखने पैढ़ कऽ उठलहुँहेँ
हँ।
ऐंक- आय कनी रिजल्ट ऐल एकटा परीक्षा देने रहियै तकरा में ओयमे किछु कारणवश हमरा नय भेल ओयमे। तऽ आय कनि लोक सब्- बि-बिरासीए नम्बर ऐल तऽ लोक सब बहुत किछ कहलक, लेकिन
स किछ नय होइ छै, अहाँ पढ़ल रहियै, अहाँ देलियय एक्के बेर देलियै, नय भेलै तऽ की भऽ गेलै आब फेर छै दोबारा चान्स। फेर दियौ, एख्खने तऽ नय ने उमर बीत गेलय, फेर देबै, फेर अपने हेतै। जै बेर देखियौ, ए -अयमे नय अय मे नय भेलै, दोसर मे दियौ, फेर तेसर मे दियौ, निकैल जेतय भऽ गेलै। ओयलय जे अहां सोचबै जे हमरा ई नय कहलैथ ओ हमरा ई कहलैथ ओय पर नय होइ छै।
ह एकटा परीक्षा फ्यूचर डिसाइड नय ने करै छै, बहुत छै, हमरा ल- वानी नय लिखने रहैत अत में जाय लय।
ओय मे दिऔ ई--ई की भेले? ओयमे दऽ दिऔ। जेग पढ़ाई करियौ ओय स दियो। ओयमे देबै तऽ ओयमे फेर निकैल जैत, ओयमे फेर भऽ जैत। एक्के टा नैने छै। छै जे एक्के टामे हम देबै तऽ हमरा अय-एयमे नय भेल त आब हमरा भऽ गेल आ हम नय नय दऽ सकै छियै ई कऽ सकै छियै ओ कऽ सकै छियै।
हँ सेहो होइ छै। हुऔर कहियौ और की सब होइ छै?
किछ नय पैढ कऽ उठलहुँहेँ तऽ सोचलहुँ जे अहाँसँ बात करी।
अच्छा और आइ अहाँके ककरा कक्- कासँ गप भेलै हमरा से पहिले?
आइ हमरा कनि ककाजी से हम फोन केने रहैथ तऽ ककाजी से गप केलौं फेरसँ। काकी माँसँ गप्प केलौं, फेर हम्मर छोट जे भाय अइछ ओकरासे बात केलौं फेर ओ कनि गेल छलौं घूमय लय, हम्मर बहिन जे अइछ एकटा। ओकर बेटा एल छलै ओकर बेटा भेल छल तऽ ओ ऐल छलै तऽ ओकरा सङ्गे कने देर खेललौंह। तऽ फेर नहेलहुँहें त ओकरा पूजा पाठ-
कर-
दू साल के भेलैनहें अय बेर।
अच्छा।
तऽ ओ कऽ कऽ फेर नहेलहुँहेँ फेर पूजा पाठ केलहुँहेँ लड्डू गोपालके।
अच्छा पूजो करै छी। केना अहाँ पूजा करै छियै?
देखियौ सभचीज पहिले नहायसँ पहिले हम सभचीज हुनका भोग- तोग, दीप दीप सब चीज ओरिया के रखने रहब त नहेलहुं तेकरा फूल -फूल ऐन लेलहुँ तकर बाद हुनका फूल- तूल चढा देलियैन, भोग लगा देलियैन फेर- अथि, फेर आरती केलौं। फेरसँ तहन फेर हुनका अथी कथी कल जाय छै
जल।
जल फेर देलियनि, फेर हुनका पहिले नहाबै छियनि भोरे उठे देरी पहिले उठेलहुॅं हुनका तऽ कनि किछ जे रहल तऽ हुनका पिया देलहुँ ताहिके बाद हुनका नहेलहुँ तऽ हुनका बैसलौ तैयार कऽ केऽ पहिले बैसेलहुॅं ताहिके बाद फेर हुनका सभ चीज ओरिया दै छियै ने ओतऽ
छियनि हुनका तैयार मे की सब करै छियनि तैयार केना कऽ
देखियौ पहिले नहाबे छियैन गंगा जल और कल पर से जल आनि के पहिले ओहि मे तुलसी पात द के हुनका फेर अथी थारी मे या कोनो हुनकर जे प्लेटसभ रहै छनि ओहिमे बैसा के हुनका पहिनेे ओहिमे कनि अथि जल सब फेर दै छियनि जल दै छियनि ताहिके बाद फेर ओ कपड़ा पहिरा दै छियनि तखन फेर चन्दन के पीड़ा वाला जे चन्दन होइये
हँ।
से फेर चन्दन दै छियनि तऽ चन्दन कऽ दै छियनि फेर सिन्दूरके ठोप कऽ दै छियनि ताहिके बाद फेर हुनका ज जेहन आइ जेना बुध छेला तऽ हुनका पहिरा देने छियैन लाल कपड़ा।
अच्छा।
हँ काल्हि पहिरा देबैन हरियर, एखन तऽ सावन आबि गेलै ने ताहि दुआरे सावन वला कप कपड़ा सब खरीदलियै हन आब एतै तहन आब एतै, ताहिके बाद हुनका सावन वला जतेक भी हरियर कपड़ासभ होइए से सब हुनका पहिरेबनि सावन मे, ओना तऽ हरियर कपड़ा तऽ दू तीन टा सी क रखने छी पर हुन कनि हुनकर छोट कनि फाटि गेल छैन हँ कनी फाटि गेल छलनि हेँ ताहि दुआरे कहलियै की जे सी दै छियनि एकटा
हँ हँ होयते छै।
ह हँ तऽ ओ सिलियन हन।
हँ।
ताहिके बाद आब फेर मँगेलियै हन हुनका ले कपड़ा तऽ भोगमे जे हम दै छियनि से कहियौ कहियो लड्डुए दऽ दैत छियनि हुनका, कहियो, ओना तऽ हम रोज दैत छियनि माख माखन और मिश्री, हुनका तऽ प्रिये छनि ने माखन मिश्री।
केश तेश लगबै छियनि, मुकुट सब अछि हुनकर।
बुझियौ जे हुनका एहन कोन चीज अछि जे हमरा लग नहि अछि, हुनकर मुकुट भेल वंश सी भेल फेर सब बहुत चीज हुनकर छनि, कपड़ा सब हुनका खरीद खरीद कऽ रखने छियनि, अहाँ आयब तऽ हम अहाँकेँ देखा देब हुनकर की की कपड़ा सब छनि से।
बहुत बढ़िया, तखन अहाँ मतलब अपन कान्हा जी के सब चीज रखने छियनि। बाँसुरी छनि ने बाँसुरी छनि ने हुनका
हँ बाँंसुरी छनि, काल्हि तऽ अथी छलैन ने अथी कथी कहल जाइ छै ओकरा
छल हँ एकादशी छले, जगन्नाथ यात्रा
हँ एकादसी नहि छले काल्हि जगन्नाथके यात्रा छल ओहिमे बुझियौ ओहिमे जे जेसभ गेल छले से भव्य अथी पूजासभ भेल पूजा पार्ट सभ, सभ चीज भेल छलैन।
पूरी मे होइय ई, ओना आब तऽ इम्हरो म मधुबनयो दरभंगा सब बीस रैली भए गेल अछि।
हँ, आखैन काइल ख काल्हि खना कलकत्तामे निकलल छलेह।
हँ, कलकत्तोमे खूब होइया।
हँ।
आओर मधुबनीए बीच मे गेल छलहुँं किनहि?
मधुबनी गेल छलउ, गेल छल तऽ कालीजी मंदिर पर गेल छलौ, कनी देर घुमलों -फिरलहुं।
फेर ओ तऽ बलि प्रदानप्रदान सब भेलै, ओ सब भेलै देखलहुँ, सुनलहुँ, फेर कहै कि जे आब कनि मौसी ओतए चलि जाइ छी, फेर मौसी ओतए गेल छलौं हें, फेर ओतए
अच्छा!
घूमी फिर तऽ फेर राति
हँ। ओ, अहाँके मौसीके गाम मधुबनिेमे छनि?
नहि हुनकर गाम छनि, झौआ सासुर। रहै छथि, ओ तऽ पहिले तऽ, डेरा लऽ क पहिले तऽ डेरा लख के रहै छलेथ तऽ, आब ओतऽ फेर घर बनेल है, आब ओते रहे छै।
अपन घर छनि?
हँ, हुनका अपन घर छनि।
अ, बहुत खुशी के बात तहन।
हूँ।
ह होइ छै, लोक अपन रहऽ लगैत छै तऽ, अपन खरीद दे, लै छै।
खरीदने नहि छैथ, जमीन खरीदने छलैथ, अपन -अपन ओप अथी कऽ कऽ के धीरे- धीरे अपन घर बना लेलथि, आब तऽ हमरो बुझे आधा घर ल किया गेल छै
आधा बचल छै, तऽ आधा बन जेतै।
हँ हेबे करतै, भगवती के कृपा।
ह्म।
अखेर नवरात्रा के व्रत करे छी की? गुप्त नवरात्रा चलैया।
नहि हम नवरात्रा के व्रत नहि करैत छी, एकटा हमर बाबा छथि ओसभ करैत छैथ। ओ करै छलखिन हेँ।
हँ।
पर आब, आब अखन क्यू नहि आब करेय, एखन गुप्त नवरात्र बुझियौ जे कतय होइत छै, कत होई छई सेहो नहि बुझल अछि हमरा सभके।
हँ, ओ ओना देवी सब, मतलब भगवती सबके तऽ होइ छै, जतय दुर्गा पूजा होइया। ओतय जे दुर्गा पूजा हयत, तऽ ओतय पाठसभ होइत छै।
एकटा सोउन मे होइया अथी, फेर एकटा होइया अथी। चैती नवरात्र होइया एकटा सावनमे भेलए।
आ एकटा हेत फेर अ चैत अख अखाढ़ सभमे
हाँ तीनच चारिटा देखिय ती तीन चारिटा दुर्गा पूजा होइया एकटा भऽ गेल अखन जे चलि रहल गुप्त चैती एकटा सा अथी में होइया।
हाँ अ
गणेश पूजामे व्रत्त तत्त करै छी की नै?
नै हम तऽ नहि करै छी, अहाँ करै छी?
नै हम नहि करै छी हमरा ओतऽ तऽ भव्य गणेश पूजा होइया एहि बेर देख देख के करैय से एतऽ हमर सबके अथी जमीन मे पहिले ओतय घर नहि छलै एतऽ बनबै छलै आब तऽ ओतऽ घर भऽ गेलै तऽ आब हे हेतै की नहि हेतै से नहि कहब परर ओते हेतै ओतऽ ब भयं कर अथी गणेश पूजा होइया बुझियौ जे ओहिमे
हाँ
अथी भ मूर्ति आनल जाई से फेर पंडाल तंडाल बनत एते सुन्दर पण्डाल सब बनबैया।
हँ होय ते छै नीक लागैत रहै छै, अच्छा अहाँ के ओतय घर बनि गेल जत पूजा होइ छैले ततऽ।
हां
तऽ आब तऽ दरवाजा दिस से हयत?
हाँ आब दरवाज्जा दीस से हेते।
हाँ चलू भगवान के प्रार्थना करै छियै, कनि जगह दऽ देबनि तऽ भए।
हूँ फेर मेलो तेलो लगैया ने मेलाँ सब चीज लगैया। हूँ मेलो जे लगैया से बुझियौ खाय पियैवला हमसभ तऽ किछ खरीदै नहि छी। पर खाय पियए वला जे रहत ओहिमे पीछो नहि हटै छै अपन खायलौ।
हां हँ खाय पीबे छै, आराम से लोक मारि दीस के खैत
हूँ खेललौ
हां
फेर कनि पूजा अ सब जे होइ छै आरती सभ जे होइ छै तऽ ओहिमे गेलहुँ फेर जे पूजा होयत तऽ ओहिमे कहत जे आबे आबै किया नहि छियै। ओहिमे जायब तऽ कनि जे आरती जायत तऽ आरती करि दैत छियै कनि।
हम्म
हूँ
तहन तऽ अहाँ सबके बड्ड नीक लागैत हैत?
तहन कहियौ की सब करै छी?
नहि किछ पड़ल छै, आ गर्मी आ रौद भोरेजे उगल हेल परचण्ड
ह्म्म अहाँ हफिया किया रहल छी? जी अफिया किया रहल छी?
की कहू चाइरे बजे भोरे उठलियै से नींन्द लाइग रहल अय आब हमरा आब अहाँ सँ गप केलाक बाद कनि हम एक घण्टा सुत तब ओय के बाद उठब तऽ खैब
हमहुँ जाइ छी कनि हमहुँ जाइ छी कनि अथी अं बाथरूम ताथरूम कऽ तेब तेकर बाद कनि देर टीवी देखब फेर सुतब फेर उठब फेर सा तीन बजे तक उठि जाय फेर कनि पइन तइन पियब तेकर बाद फेर पढ़य लै बैसब
हँ
हुँ
पढ़ू खूब मोन लगा कऽ पढ़ू निकालू इग्जाम सब आ आगा बढ़ू
हूँ
आइ काल्हि घर मे रहले किछ नय होइ छै बाहर निकलियौ बाहर के दुनिया देखियौ केहन छै
हूँ
आओर कहू मिथिला के बारे मे आओर किछ सब कहियौ मिथिलामे की सब भऽ रहल छै
मिथिला मे जे देखियौ मधुबनी जे अछि ओय मे टा मिथिला पेन्टिंगोके नाम सुनैत हेबै
मिथिला पेंटिंग तऽ मधुबनी मे भव्य अखन सुनलहुँ हाब झंझारपुर मे अपन सब केँ मैथिली गीत केँ बड़का आयोजन भ रहल अय ओमे जैब कि नै
देखै छियै हेतै तऽ जैब
भगवती गीत सब तऽ आबैत हैत गैल होइया की नइ
होय यऽ कनि मनी
अच्छा एबाक चाही पूजा पाठ मे लोक अपन गेलक रंगोली सब बनैल आब बैया
नइ हमर रंगोली नइ आबय ओतेक नीक स
अरि-अरिपन सब देल होइया
नइ हमरा अरिपन तरिपन नइ देल होय हम झूठ किए कह हमरा अरिपन नइ होइए देल हम अपन ओनाएहे भगवान के अथी जे भगवानक पूजा तूजा होइ छइन तऽ ओहि मे कनि अथी सब रहलउ तऽ भऽ गेल
आओर भगवती केँ जे पातैर पड़ै छइन तऽ ओय मे तऽ अरिपन देखैत हेबै मम्मी दैत हेतथि तऽ ओ तऽ आबैत हैत
हँ ओ तँ गोल गोल दैय छै ओ तँ हमरा आबय